गोड़ लागै छी।
खुश रहू बौआ, ठीक छी?
हँ हम ठीक छी, अहाँसभ ठीक छी?
हँ ठीक छी, की करै छलहुँ हेँ?
नहि बैसल छलहुँ हेँ कनि एखने भानस कऽ कऽ आ बैसबे केलहुँ हें गर्मी कते पड़ैये दिल्ली मे,
बड्ड गरमी अइ भानस भऽ गेल से,
हँ दीदी बनि गेल भानस।
हमरा अर घर मे कहाँ बनल हे, ततेक गर्मी छै जे अहाँके, जे होइ छै नहि बनबऽ के मोन करै छै।
तऽ की करबै गर्मी केहनो गर्मी होय भानस तऽ करहे पड़तै नहि, पापी- पेट कहाँ मानै छै दीदी।
उएह छै पापी पेटे दुआरे लोक तऽ करै छै, आ पापी पेटे दुआरे त सभ के सब सँ पहचान छै।
हँ उएह छै तऽ हबड़ हबड़ कऽ कऽ राइख लेलहुँ ओहि गर्मी मे तऽ करऽ के किछ मोन होइत ते नहि अइ, लेकिन करब की गरमी रहे चाहे ठंडा रहय पाप पापी पेट तऽ नहि मानत पापी पेट लए तऽ भानस करहे पड़त।
हँ करहे पड़ैत छै कि, तते गर्मी रहौ आ चाहे ठंढ़ी रहौ करऽ तऽ पड़बे करतै।
हँ एहि सभ दिन मे सुनने छलहुँ हे अहाँ गाँव गेल छलहुँ हेँ।
हँ गेल छलहुँ हेँ बियाह छलैए जैधी के ने। तऽ हुनके वियाह मे गेल छलियैए। बड्ड सुन्दर बड़ बढ़िआँ, नीक सँ भेलनि।
अपना सबके मिथिलांचल मे दीदी एकटा कते सुन्दर छै, ई बरियाती जे रहै छलै बरियाती माछ मीट खेब्बे करत।
माछ मीट खेबे करत बरीयाती पहिले तऽ छलैये हमरा सब बेरमे तऽ तीन साँझ रहै छलैये आ आब तऽ से नहि ऐछ। आब राति अबैए राइतेए खा कऽ सभ बरियाती सभ चलि गेल।
आ देखियौ ने सएह ने। एना कऽ कऽ बियाह बर कनिया के वेद पर बैसल बरियाती खेलक आ बरियाती खाइते देरी भागल। आ पहिलका समय मे अहाँ सब के समय मे टेनसन ज उ पूरा गांव बरियाती घूमै
पूरा गाम घुमै छलैएा पोख पोखरि नहाय ल गेल सबटा होइ छ, छलैये आब किछ नहि, आब कहाँ अछि किछ।
अहाँ सबके समयके बड नीक छलै। लेकिन ई छै जे पहिलका समयमे गौवां टोलो पर के लोक आ समाजो के लोक आ अपन ई सब जे होइ छलखिन हे अपन वेद लोक वेद से कनि बरियाती के सेवा करय मे थाकि जाइ छलखिन हेँ।
बाबा पूछू ने खुआबैत खुआबैत आब घरबैया के लेल बड सुविधा भ गेलनि आब की, आब किछ दिक्कत पहिले छले जे टेबुल आब छै जे टेबुल कुर्सी लगा देलक, आ सभ बरियाती खा लेलक आ पहिले रहै जे सभटा सचार, घर मे लगै आ तकर बाद मे सब सचार लगला के बाद बरियाती सब अबथिन तऽ बैसथिन।
केयो ने दीदी पहिले केहन केहन बरियाती के बड़ बनै छलै आब तऽ बड़ो उठाब भेल जाइये बरियाती के।
उठाब भेल जाइए, आब वएह कऽ दैये माछ कऽ देलक
माछ कऽ दियौ मीट कऽ दियौ बस। भ गेल लेकिन एकटा तऽ इहो आब दीदी भऽ रहल यऽ- आ बहुतठम अपन कुल देवता के जे सब छागर दै छलखिन हे उपनेयन। मे सेहो छोड़ने जा रहल छथिन।
से गलत करै छथिन ओ भ कतबो दुनिआँ बदलि जेतै ढेर परम्परा जे छै। पहिलका से नहि बदलबाक- चाही। किए भगवतीके कखनहु उठाव नहि करी। छैहे अपना सभके छैहे उत्कृष्ट छै उएह माछे मीट उत्कृष्ट छै।
आब देखियौ तऽ धीरे धीरे जेना ई जहिया से मोबाइल भेलेन ह जहिया स मो लोक मोबाइल। पर देखै छथिन तहिय सब आब माछ मीट-
से नहि बौआ से नहि करबाक चाही किनको ने जे करैत छथि ओ गलत करैत छैथ।
आ नहि तऽ अपना मिथिलांचल मे पान मखान ई तब रहिते टा छलै।
ओ तऽ अहाँके सभसँ नीक सभसँ उत्कृष्ट छलैएा।
आ नहि कोहे छय। छले हे जे स्वर्ग जेआयब पहिलका अपन दाइ सब कहै छलखिन हे स्वर्ग जेआयब तऽ पां- पान मखान नहि भेटत।
ह बाबा मरबसँ एक दिन पहिले हमर कहलखिन। क मैझला बेटा के हौ हमरा तीनटा चीज दऽ द तऽ कहलखिन की? की की दिया बाबू तऽ कहलखिन पान मखान। आ मोध ई तीनटा चीज स्वर्ग मे नहि भेटत से ई तीनटा। इ हमरा दऽ दिअ जे हम- खा लय छी, त इ सब -मर स पहिने दु- चारि दिन मरब से पहिले कहलखिन।
बुइझ जाय छलनि ने आगम पहिलुका लोकके आगम आबि जाइ छलनिहें होइत रहैत छलखिन हम देखे छलियैनेहें बूढ़ पुरान के, जे हौएह हमर- हौए हमर सवारी आयल हौए हमर रथ आबि रहल येए।
तखन जा कऽ दऽ अबै छलखिन दऽ एयलखिन तखन खेलखिन। आ दुइए चारि दिनका बाद खतम भऽ गेलखिन। बुझलै तऽ पहिले हमर बाबा सभके से हँ सभ- चिज भेटत स्वर्ग मे धइर तीनटा चीज नहि भेटत पान, मखान-
बोहीन- आ बहिन आब देखियो आब कोन बाटे लोक जाइया किछ बुझतो छै आइ केहन- सुन्दर छै काइल सुनबै जे फलना चिल्लना खतम भऽ गेलै।
हँ आबका आइ काइलके जुग जबानामे बड़ अन्तर।
का अंगनामे- ओ तऽ अथि क क-गोदान करल जाइत छलनै हॅं वैतरणी कयल जाइत छलनहॅं। तुलसी चोरा लए राखल जाइल छलनहॅं आ ओतऽ ओ कहैत रहै छल- खीन ह जउह हमर आबि रहल ये हमर रथ आबि रहल ये हमर घर बैन- गेल आ आब देखे छिये ई सब-
किछ नहि हमर अपने ददिआ ससुरके भेलन हँ अहाँके साल दू साल मरला- ओ एक सए पन्द्रह -पन्द्रह स-बरख भऽ कऽ मरलखिन हॅं।
कियोन ई सब- तब साक्षात भगवान छलखिनहें।
ओ छलकै स्वतंत्रता से -अथी वाला नहि होइया ताहि मे छलखिन।
अपने सबके बाल पहिले मरलखिन। तऽ हिनका देखियन जा त बेटी नहि एलखिन तात प्राण नहि छुटलैन तुलसी
नै नै हम तै ने कहलु हेँ तऽ पहिलका जबाना
लेकिन आब तऽ बहिन एको रत्ती हुक हुकी जॅं रहै छै तहन इहो छय जे डाक्टर सभ बढ़ि गेलखिन हॅं तऽ आई सी यू मे राखि दै छैनि। लेकिन पहिलका लोक तऽ मरहो लए छोड़ देथिन ना
छैहे कि पहिलका बौआ बड़ एकटा जे कहियौ
छोड़ै छथिन यथाशक्ति रहैत छै तते हॉस्पिटल लऽ कऽ भगै जाइ छथिन।
भगै छथिन आ पहिले बौआ ओहीमे छलैए त सभटा नीक छलैए।
हँ ओएह छय ओएह छय बहिन।
सभटा नीक छलैया आब किछ आब किछ नहि छय।
पहिलू हमर ससुर केहन नीक छलखिन पुर बुढ सुढ घर में केहन सुंदर रहलों। आ कतहु करोना भेल जे ओ हुनका देखलियैन जे कोन बाटे कि स कि भऽ गेलनि।
जै घरमे बूढ़ आ बच्चा नहि से घर घर नहि लगै छय।
नहि बहिन नहि कोनो खुठुमा घर घर लगे छै बूढ़े बच्चा स। बूढ़ बच्चा नहि तऽ कतहु किछ नहि दीदी लोक देखै छियै की कहै छथिन हे एहन परिवार में हम बेटीके बियाह करब जहिमे एकेटा बेटा होथिन। अरे ई नहि अहाँ सब सोचे छियै जे आइ सुख करल अहाँके बेटी अकेले रहती लेकिन जहन चार गोटा के परजन हैय तऽ अहाँ बेटी के के सुख देत।
चारिगो टा मे हमही सब चारि दियादनी छी चारू दियादनी मे बड़ मेल मिलाप अछि जाइ छी अबै छी क कते हँसै छी बजै छी।
चारि गोटा बैसब त नीको तऽ लाग
नीक लागैए। चारि गोटा जखन चारु दियादनी एकठन बैसलौ साउस बीचमे रहलैथ ननद रहल बड्ड नीक क लगैछ।
तैंक्षने आ इहे जिनका अकेले छैन तऽ लऽ दऽ कऽ अपना घरवला के देखू। ऐं मैं हम तऽ इहे कहै छियन दीदी हम तऽ दीदी इएह कहबेन जे जे आदमीसभ एकटा घर देखै छथिन ओ अनाथ आश्रम में बियाह करथि अपना बेटी सभके।
सबसँ नीक घर देख क कर जे हँ छय हे आ यदि जे आदमी साउस ससुर के दुःख दै छथिन से आदमी सब करत जे अपन जाकऽ कतहु बाहरे भैग क कऽ लए से निक
हँ आओर ईर कहू दीदी अहाँ एखन गाॅंव गेल छी तऽ डोकहर गेलहुँ हेँ कि नहि?
हँ डोकहर तऽ गेल छलौं हें डोकहर तऽ बड निक स्थान गौरी शंकर के छैन
ओ गौरी शंकर ओ निकलल छथिन ओतेके पोखरिसँ की?
हँ ओहिठाम पोखरसँ नहि निकलल छथिन ओतय पहिले खेत रहै
अच्छा
खेत मे अहां के अथी कयल गेले गेले घास छिलऽ वाली सब नहि रहैया जोन सब ओ घास छिलऽ लए गेलै तऽ ओकर खु खुरपी जे छै से हुनकर महादेव के जटामें अहाँ के टकराइन तऽ ओ कहाँदैन हँ तऽ ओ महादेव गेलखिन तऽ कहाँ दिन कहलखिन जाकऽ ओकरा रातिमे सपना देलखिन घसबहिनी के
अच्छा।
तऽ ओ सपना देलखिन्ह जे तू पण्डितकेँ जा कऽ कयहें तऽ ओ कहल खिन यदि हम कहबै आ विश्वास नै करतै तऽ कहलकै नै तू जाकऽ कयहें जे कर
ओय से घसबहनी के द ओ देखलखिन्ह ओ घसबहनिया के लगलैन हुनका खुर
हां-हां घास नै झुटकासभ रहै यै, खेत सबमें केहन झुटकासब तऽ हुनका भेलै जे झुटका ठक-ठक मारै यै तकर बादमे फेरो केलेथ तहन ओ पण्डितकेँ कहलकै तऽ फेरो ओता खुनायल गेल पोखर जेना। आ आब देखियौ, पहिले तऽ अहाँके ओ टुटली मरैया रहेन ओजे नै यै टाट फरक के तह ओहिमे रहथिन आब देखियो जहनै हुनकर मन्नत छैन तहिना छै।
हउवे देख खियो आब तऽ देख कऽ बहिन से तऽ अहीँ कहब हमरा तऽ बहुत दिन गेला भऽ गेल सउसे संगमरमर से भव्य मन्दिर बहिन बैन गेलखिन हें जेना लागै छथिन साक्षात गौरीजी गौरीशंकर प्रकट भऽ गेलखिन।
ओतय के आंगन जे ए से जे आंगन देखबै तऽ किछ नै फुरायत।
देखियौ आ बहिन ओहिठमा मन्दिर लग ना आगा पाछाँ दुनू ठुमा पोखर छैन जा कालमे घुसू तैयो पोखर छैन
ओ पोखर ते एकटा जे पोखर जे ऐछ से बहुत दिनका पहिले के ए आ जेमे से निकालखिन्ह गौरी शंकर ओहि जल से
देखियौन हां आ एकटा के ओ तऽ पहिले के पोखर छै तऽ दैंते दानव खुन्ने छथिन बहिन आ दीदी आ कि ओ पोखर लोक खुनलकैन?
बौआ ओ नै बुझल ए जे के खुन्ने छै से नै धैर इ महा देव जे निकलल छथिन पार्वती गौरी शंकर तिनकर मन्दिर तऽ ई बुझल यै दाइ सब रहे नै तऽ दाइ स
देखियौ आ दीदी ई देखै छियै ओ जे पोखर जे गौरी शंकर के जतऽ मंदिर यै ततौका पोखर के केहेन पैन हरियर कञ्चन
हां बड हरियर कंचन, बड्ड हरियर कंचन
हिनकर मान्यतो बहुत छैन जे गौरी शंकर के जे किछु लोक मन्नत मांगे यै ओ गौरी शंकर पूरा करै छथिन, पूरा करै छथिन नै तऽ माएर बच्चा सब जे देखबै ओतऽ मूड़न होइत केश कटाइत
उपनैन, मूड़न छा गर जकरा जे कोबला रहै यै सबटा जाके चढ़बय यै जेना आब शिव अथी जे हेत नर्क नवारण चतुर्दशी शिवराएत त तत कत बड़ बड़का सक्रेत अहाँ के मक्कड़ लगै छै मतलब रैबे-रैबे के मक्कड़ लगै छै।
रैबे रैबे जे दीदी रोजे मक्कड़ के झक्कड़ लागैय से ओतय
हां ओतय लगैया।
अच्छा ओ माघ महीनामे?
हां माघ महिनामे लागत।
आ तहन तऽ दुनिया के भीड़ बजरै छै दीदी ओतऽ।
नवारण चतुर्दशी सब जे होइया तैमे कतेक लोक यज्ञ करै छैथ।
आ हां-हां नर्क नगर मे हां चतुर्थीमे हां। चतुर्दशी मे हां, हां, हां आ दीदी यै ओ देखै नै छिय ओम्हर कचरी आ चॉप सबटा काँचे काँच छत छनायल जायत आ सभ लेने जायत। लेने जात लेने जात।
कनिक अहाँके प्याज देता आ खाली सजमनि देत।
सजमेन आटा लेकिन ओएह देखियौ तीर्थ स्थान के ओहो अलोपित।
अलोपित भऽ जाइए।
आ स्वार द। घर मे कतबो नीकसँ बनाउ त ओ स्वाद नहि बनत जे ओतुका आँटे मे स्वाद रहैया।
छैेये।
हँ आब देखियौ आब हमरा सभके गौरी शंकर जहिया दर्शन देथिन।
आब जहिया दर्शन दैत। ज जे बेटा करब जे जहिया जायब ने गाम तहिय जे बेटा
करलक आ शायद कबुला ये
हँ हमरो कबुला छै बौआके छै मूड़न आ छागर कबुला छै।
चलू एक बेर मे जे झोक हेतै तऽ एक बे गोड़ी
हँ- हँ चलै चलब जहियआ देबै ने तहियआ अहाँके क तऽमा कबुला केने रहे जे के न केना तोरा बौआ हेतौ तऽ हमरा बड़कियो बे टी के ओहि सङ्ग लागल कहने रहै जे एकटा लट कटा दै हे।
अच्छा
तऽ जहिया हँ ओकरो कटेते बौआ बड़की बेटियो के
हँ भऽ जाइ छै ने जहने ओ जमानामे दीदी जने एकटा से दू टा बेटी दोहरा जाइत छलखिन हेँ तऽ बूढ़ पुरान सब इएह होइ छलै हे ने जे भगवान बेटी के लेने नहि लगा देथिन।
तऽ ओही दुआरे माँ कबुला केलकै जखन हमरा दोसर बेटी भऽ गेल ने तखन माँ कबुला केलकै जे दोसर यदि हेतै बेटा
इएह सब तऽ छै बूढ़ पुरान के आ दीदी आबक लोक सब से मानता सब पर ध्यान दै छै?
न